हेलो
हं
की हाल छौ
कथी काइट देलियै
आलू के भुजिया कहलकै काइट दही हम-हमरा एक रंग काटल तऽ होय नय या सत्रह रंग काटि देलियै तै ले बात कहय यै।
ई कोन बात भेलै।
कहय छै एगो छै बड़का बड़का एगो छोटका छोटका छोटका वाला जड़ि नहि जेतै।
सही कहलखिन यै सही बात। पैसा हमरा याद आयल जे हमरो। गय हमरा याद आयल जे हमरा एक घंटा पहिले मम्मी कहलक आलू भुजिया काटय ला हम अखन तक नै कटलया।
यादे नै रहय यार।
हँ हमरा हम ओतऽ बैसल छलियै चाय पी कऽ तऽ कहलक आलू भुजीया काटि दही।
ह्म हमु काइट देबै कनि देर बाद आब।
ह।
आओर सब।
आओर सभ ठीक छै तू बता।
ठीके ठाक। चलय छी ह्म उपास केने छि आइ।
अच्छा मन्दिर गेल छललि।
भोर मे कहाँ गेलियै तखन पानि रहे ने हल्का झिसियाइत। छेकहऽ आ पता नै एखन काकी माँ जे थिन शायद मम्मी नहि जेतै चाची नहि जेथिन तऽ काकी माँ जेथिन लागैया।
अच्छा।
तऽ एखने शायद जेबै।
अच्छा
तो वेला।
हमरा आई पूजे नहि कर के छलेह।
जा ह।
हँ ओना प्लानंग तऽ छलैया सतलखा वाली चाची जेतथिन पूजा करै लए। सङ्गे तऽ हमरो जाइ फिरते ओ बचू चाह कनियाँ।
अच्छा अच्छा ह।
लेकिन हुनका हाथ टूटि गेलनि दिनमे।
केना?
खैसि पड़लखिन कोल पर।
ओह
त बेचारी हॉस्पिटल गेलिय ओतऽ सँ प्लासटर भेलेन हँ।
केना टूट जाइ छै यै खइस पड़ै छै आदमी त हाथ टुटि जाय छै।
फसलि गेल मुझैया हाथ रोपेलेन हाथ रोपेलेन तऽ हाथ पर जोर पड़ै छैय धीरिहे से हाथ पैर लोक के टुट जाइ छै।
तऽ ओहो मतलब चाचा छथिन एतऽ आ चाची एतऽ छथिन।
हँ दुनू छलखिन हेँ बइस के टिकट छलनि हे जाय ल छलखिन हेँ।
ह ह।
आब से की कहै छै उनका आइए हात टुटि गेलन।। हँ ओतऽसँ ओ बहिन ओतनऽ चलि गेलखिन हेँ अपन तऽ चलि एथिन फेर बीच मे
अचछ हुं।
तखन आर सभ कहु।
और सब ठीके ठाक छै, आइ भरि दिन मन नहि लागल एको रती।
कियै।
पढ़ै मे एको रत्ती मन नै लागल आइ।
अच्छा से बात, ओ तऽ हमरा नहि कहब तऽ पढबे नै करै छी।
सु अरे रिजल्ट पर ध्यान चलि जेतै ने तऽ नहि पढ़ल होइ छै।
पढ़ा लिखा के अथी छोड़ि देने छियै।
और लताम गाछ लग कथी देखैये।
एं।
लताम गाछ लग केओ छै की। नै छै लग मे, तरे
हमर लताम लग मे बाहरमे।
नहि सायद अनाही किछ कारी कारी देखाइत हैत हमरा भेल ककरो माथा देखाइये।
नहि ओते ऊंच नहि देखाइत रहै छै।
हुं। आर कहियौ, नहि बहुत रौद छै। दलान पर बैसल छियै आरामसँ।
अच्छा। आर सब एगो के जे नहि भेल छै से प्रोफाइल लिंक भऽ जेतै ने।
हुं हुं, भ जेतै तैयो।
अच्छा।
देखि आब काल्हि सब चीज क्लियर भऽ जेतै।
तहन तऽ ठीके छै।
काल्हि।
काल्हिसँ अपनो सबके यू पी आइ जोड़ैले ऑप्सन आबऽ चाही ने।
हँ तैं कहलियै काल्हि सभ चीज क्लियर भऽ जेतहुँ, अगर काल्हि क्लियर नहि भेलौ तखन किछु एक्शन लेल जेतै जरुरे। कियाकि एते टाइम मे हम एक्शन मूड मे आबि जेबै। तकर बाद कोन एना केना गाड़ी चलतै बताउ त।
सही बात, हम ने सही कऽ क अहांके कहने रहथिन ओ स्क्रीन शॉट भेजे ला आइ भेजलियै।
अच्छा।
तऽ कहलखिन जे छोट मोट किछु एक दूटा गलती अछि से एखन फाइनल सबमिट नहि करब। हम कहलियै ठीक छै।
सैह न।
अखैन त हमरा नै किछु कहलैथे, हमहु अपन चैन से बैसल छी।
तऽ फेर कहि देलियै ने कि बताबै के लेल जे कोन गलती छै।
ओ कहलखिन एखन हमरा फाइनल सबमिट नहि करब ओ हमरा खुद कहने रहथिन हम काल्हिए हम अहाँकेँ ई चीज भेज देब। आब जे ओ भेज स नहि पता ओहिमेसँ अहाँ सही कऽ लेब जखन ओ खुद कहै रहथिन तऽ हम किए किछु कहियै। हम किया आगुताउ पहिलेसँ।
गै की भेलै से बुझलही मकल दीदीये के।
नै।
की भेलय तऽ ओकरा सालनी सबमें खूब गप होय छै।
आ अच्छा अखनो होय छै।
हां-हां तै सुनही नै तऽ मतलब ओ नै मुकुल दीदी नै किछ डाउट पूछलखिन्ह। ठीक जे मतलब उहे सबके बारे मे
भऽ जाए छै नै तै दुआरे ओकरा से
तऽ हां की कहय छै। ओ कहलकै की जे देखियौ हम तऽ एते नै बुझय छियै से अगर अहाँके मतलब और कोनो डाउट ऐछ तै अहाँ हुनका से गप्प कऽ सकय छी, हुनकर नम्बर छलय यै ओकरो लग मे तबो देलके यै दुनु कही तऽ कहै छथिन कि दीदी त की कहय छै तऽ ओ लड़की छथिन की लड़का? तै के बाद मतलब तीनटा प्रश्न पूछलखिन्ह ओ कहलखिन्ह लड़की छथीन की लड़का? शादीशुदा छै ठीक छै तै के बाद आब बाल-बच्चा छै की नै बहीन
ज
ई बात आब ओ हमरा कहय छैथ कि देखियौ हिनका कार्या के बारे मे जानकारी लै के छै।
मने ई ओकरा से डायरेक्टली पुछलकै?
कॉल पर या मैसेज पर?
यै से तै नै पता लेकिन हमरा ओ हमरा कहय छलैथ हें।
कहिया केनय रहय गे काएल तक तै हमरा ई नै कहनै छलै।
काएले भेलय यै बात शायद ई
काएल राएत मे तै हमरा से बात भेबै केलय यै तोरा से जखन बात केलियौ ओय से जस्ट पहले।
हां तै ओहि सबके टाइम मे ओ हमरा तखने कहलैथ। ओ हमरा पहिने कहलैथ कि जे ई नम्बर ककर छीयै तऽ देखी मुकुल दीदीके नम्बर हमरा मे सेव नै छै ठीक तऽ हम जे छै नै से ओ नम्बर सर्च केलौं कि आखिर ई नम्बर अगर हेते तै हम सि छा के भेजने हैबय या तै तोरा भेजने हेबौ। ककरो तऽ हम हां त हम जे छै से तुरते ओ लिस्ट चेक केलौ तऽ हम देखलियै जे हम शिक्षा के भेजने रहिए हुन कर नम्बर बात करय के लिए त हम देखलियै त हम्हु कहलिए अरे ई तै ओकर नम्बर छै तऽ कहलखिन्ह जे अच्छा एना-एना-एना-एना कहलैथ अहाँ चिन्हय छियै हम कहलीए हां हमर बगले मे दीदी छथिन। कहलखिन एना-एना हिनका ए हिनका ऐप के बारे मे जानकारी ले के छै की हमरा बारे मे?
सही बात ई गलत बात भेलय नै जे हां मतलब आब समझ से पड़े लागय यै।
हां हम कहलिए एहना कुनु बात नै छै, हिनकर तहन पता नै फेर फोन-तोन केलखिन की नै से नै पता हमरा फेर
ओ आदमी छथिन
नै-नै-नै छथिन शादी-सुधा।
अच्छा।
बेसी पैग कहाँ छथिन मतलब हमरा से लागेया वाएह अढ़ाई साल दू साल के पैग बरसा।
सही बात छै फो जो आब जरूरत छलै तऽ बुझी ओकरा से नंबर ल लेलकै आ बात करलकै हमरा कहबो नै केल क आ हम ओकरा ई नै कहबे हमरा पास ओ अथी कोर्डिनेटर के नम्बर छै, हम नै कहबै।
कहिय नै कहिय।
हम किआ किछ कहबै, हमरा काल्हि जायने के नै कहलिये हमरा तऽ बात होय चुकल रहे तैयो नै कहलियै हम कहलियै ककरा माथा पच्ची मे पड़त।
हूं आ त हमरा हँसि लागै छै। हमरा तऽ। हमरो हासी आबै छले।
की सोचत हे।
से भेलै हम कहलियै हमरा से बात नै होइया अ सही में हमरा मुकुल दीदी स बात कहाँ होइया। जे भेले से हमरा तोड़े थ्रू।
हां तऽ किओ हेते।
अच्छा तेय दुआरे
हमरा पर जे किछो सन्देशह जेतेलक हम कहलियै नमर तोड़ो लग छौ, बात तुहू कऽ सकै छी दीक्षा से कऽ ले। हम किय रखतिये नै तऽ हमरा कहलक जे की कहै छै हम ब तोरा हेते तू नै क दल्हि हम कहलियै नै से किआ हेते ओकरा मोन मे भेल हेते जे तोरा तऽ उ डायरेक्टली पूछैत होतौ पुछभी।
हुं। आब काएल खाली देखल जाय, काएल के दिन महत्वपूर्ण छौ।
हुं। नै तऽ हम ऐ काज-ताज बन्द कऽ देबै कही ने नै तऽ काज-ताज ई बन्द कऽ देबै।
से कहाँ कहलियौ आए। ई त सम्भवे नै छै। तैयो आब पता लगेबै आखिर एना किया। अ गे एते, एते इन्तजार काएल नै हैतऽ आदत भऽ गेल एछ। गैय। गै ओ हमरा कहलैन जे काएल आय दिया नै त काएल दिया जे ओ नाम चैल जेतै आब। की छै, आब देखी भाय की भऽ रहल छै पता छौ ई ज चेक
किछ नै कहि। काएल एके बेर पुछयही आब जे कुनू जरूरी हेतै तऽ हम नै पुछबै तूही पुछियेहे।
ठीक छै, आय किछ नै कऽ रहल छियै ओ।
हां काएल पूछियेह जे सब चीज ठीक अय सब चीज के जे तोरा टॉपिक देबा के छौ दिहे, साथ मे ईहो दिहे जे ओकर नाम के किया नै आबै छै सेकेंड पेज मे एते दिन से लटकल छै।
सबटा काएल हेतै देखैत रही आब तु एते गै देखि ते सप्ताह-सप्ताह वला जे ओ छलैया त एते इन्तजार कैल हैत, आदत लाग गेलै सप्ताह के। अरे महिना त दूर भ गेल भ गेल इहाँ त।
शांति हेतै जे ह ऐल नहि तहन तऽ होए छै जे फालतू में कऽ रहल छी
छियए एते इंतजार नहि कर पड़ल छेला
हं आ कॉल वाला मे ई छलै ने एक बेर आबि गेलै चारिये दिन के बाद तहन जे ओ चारि दिन वेटो करेलकै त लोक बुझलकै
हूं हँ हँ हँ वेह बात स्टार्ट तऽ कऽ दै छोड़ि देलिये
हमरो में छै एक सौ चौवालिस रुपया प्रोसेस पर ऑडियो बला मे
हमरा मे बुझबही कते छय
कतेऽ
कहियौ साढ़े चारि साढ़े चारि हजार
सही में
हं हं हं ह्ह
बढ़ियां छौ हऽ हमरा में कही करै ल‌ए
कि ह हं हं हं पता छौ ई काल्हि राति की परसू राइत मे एक बजे तक केलिए पता छौ आइ एकोटा टास्क नै एलै बस तीनटा
तऽ तू कही हमरो करै ला हमूं बनेबै त हमरो हेत तऽ
तैहै हमरा तोरा ल‌ए उतसुक्ति लागल अए बुझलही बूझलही तैंहै हमरा यार तोरा हां बहुत तखन तोरा कोनो दिक्कत नहि हेतौ कोनो ई रेकॉर्डिंग फेकॉ
तऽ हमहूँ नै ओ नहि करबै सबटा छोड़ि देबै हमरा माथ
बुझलियै ओहिमे ई छै ने यार तू अगर दसो मिनट टाइम देबही नऽ फटदना दस दस मिनट देबही तोरा हं एक एक सौ दू सौ भ जेतौ तुरत
हँ
खाली टास्क के रहक चाही करा रहल छियो यार हम कहि देने छियै बस आब काल्हि तक के तऽ इन्तजार कर आ नहि तहन देखियन ह
दस हजार रुपैया ज कमा लेब तऽ बुझबै तऽ दस हजार रुपया कमेलौ कि जरुरी काज कऽ लेब
तहन की ए एकदम मस्त बढ़िया छैहि बस आबि जाई पता छौ एहिमे एखन तक मात्र
ओमे तऽ एगो मोबईल किन लेैबो
ठीक रहतौ तहन
हँ